हाँ सखी
की हाल चाल छै सखी केहन छीयै
बस ठीक ठाक छियै हम ओहने सुन्दर छी
ठीक छियै ने ओर कीसब करै छियै
हम सुन्दर कहलहु अहाँ के हम सुन्दरो छियै जेहन छल
हाँ उ तऽ छै उ तऽ अहाँ सुन्दर छियै अहाँके आवाज बड़ सुन्दर छीयै
आब अहाँ हमरा झाड़ पर नहि चढ़बियौ अहाँ हमरासे पुछलहुँ तऽ हम कहलहुँ कि हम बड्ड सुन्दर छी हम बड्ड नीक छी हम बड्ड खूब सुरत छी
ह ओ तऽ छै ओर सब
कहाँ भुला गेल रहियै सखि आ सब ठीक छै नयि हमरा तऽ लागल कि अहाँ कतहु भुला गेलियै या विदेश यात्रा पे निकल गेलियै हमरा एको बेरी अहाँ याद नहि कलो एको बार कॉल न करै
नहि गेलियै ह अख अखनी जेबै अभी तऽ नहि जेबै लेकिन सोचै तो छियै शादी छै
अच्छा बियाह शादी मे जायके प्रोग्राम छै बड भोज के अहाँके चाव लागल अछि आ बड भोज के अहाँ देखै छी ह तब तो नीके से भोज भेट त अहके खटत खटत प्राण लै लेत अहाँके
वही तऽ बात छै
ह तब तऽ अहाँ एकदम की कहू बहिन
लेकिन बड महगा सामान सब छै बहिन कल गेलियै ही ने उठी दे प बड़ महगा रह
ओ केतना ग्रामके छलय
ओ त याद नहि है तनमे कथी कहले। एक तऽ पतला समग रहै बारह हजार एक के रह अठाइस हजार
आ देखियौ केकरो आदमी देते तऽ कम से कम एतेक तऽ जरूर देत कि कम से कम महनो दू महीना साल भर लगातार पहिर सकय ह नाम हँसबै लेल तऽ नहिए नए देत
नहि नहि नहि ओ बात
हे ब्मत नहि कहियो अभी हमरे छै तीनटा रुद्राक्ष में देले छियै चाँदी मे मरबाइ लेल जाने छियै दू हजार टका मांगे छै
बहुत मगा छै सबकुछ
मियामे देखियौ दू हजार टाका माँंगे छै की कहबै बहिन आब देखियौ जेकरा जरूरत छै से तऽ लेबय करतै देबे करतै आ कितनो सरकार बोल देतै कि हँ तू सोना नहि खरीदियो तू ई नहि करियऔ ई ओ नहि करी लेकिन जेकरा जरूरत आँ ओ केन के छोड़ि देतै यए आब जकरा पहिरेके मान लियअ नाकमे नहि छै बेस हँ
चावल छै ने ओ पहिले लिए रहे ह दू सए टका तीन सए टका मे ओ जे बाइस सए टकामे लेलियै कल
बतबियौ तऽब के आग लागल छै बहिन आग लागल छै नहि क सकल छै आब छै चादी सोना जे छै ने से हम सब जे मिडिल क्लास आदमी छिये जेकरा घर में एकेटा कमावे वला छै से बुझ लियौ कि ओकरा लेल आ सपना छै जकर घरमे हँ जेकर घरमे भले गड्डीए गड्डी चार टा गड्डी घुसे छै हर महीना तो कनि इम्हर इमर कऽ के खरीदियो सकै छै लेकिन हम सब नहि खरीद सकैत छीय
वही बात छै
बड दिक्कतइ अछि
चीज मगड़े भी रुकते रहै कल
आक तो केना नहि रहते यौ कहे छै आदमी हमरा लग मे पााय नहि छै पााय नहि छै पााय नहि छै लेकिन देखियौ आइ काल्हि सब किछु महंगा होइ छै आ ओतबे बिके छै
हँ ओ बात सही बोलीऐ हँ ई चीज हम सोचे रहे दुकान बैठ ठीक
अहाँ सोचियौ ने कि हमसभ जे रहियै तऽ हमसभके साइल मे तीनटा कपड़ा खरीद रीदाय छलैे परवे त्यौहार आ एकटा जन्मदिन मे छलय कि नहि अ आ आइ कल् बच्चा सब के जे हमस कपड़ा खरीदे छी जे बार हमस जाइ छीयै मॉल या घूमै लेल मार्केट तें बेर हमसभ कपड़ा ले ले छी अ आ छोट बच्चा छै साल भर दू साल के बच्चा छै तऽ ओकर तऽ अनगिनत खरीदाइ छै अभियएे गेल रहौ ह विशाल मे सामान खरीदय लेल से बुझलियै छोटकी के हम अपन दूटा कपड़ा खरीदलियै किया तऽ नाइन्टी नाइन मे हँ आ किया त नाइन्टी टी नाइन मे दै छै तऽ ले लै छियै आब एकटा तऽ नाइन्टी नाइन मे देलक तऽ अहाँके तऽ दू सै टाका भेय गेल
हँ
तऽ दू सै टका फेकायल तऽ नहिए छै
वहाँ त एक प एक सामान दै छै फ्री टा हम मैगी लेल छियै आर उ ले छै न फिनैल साबुन ई सब बढ़िया रहै छै चायपत्तियो ले ले छै एकके बार म हम तऽ
हमहु लै छी चायपत्तियोके टेस्टइ से नीके रहै छै हँ
और ई रहे छै न कि शनिचर रैब के दिन तेल सस्ता रहे छै ओहोमे
ओ हमरा ई बात तऽ नय छलैए बुझल
से हम वही से लै छिये हमे नय खाइ छियै बीसकूट वगैरह लेकिन खाए लियू कभी कभी लेकिन बहिसँ दै छैय सस्ता दै छै ऊ
हँ सस्ता तऽ रहे छै हमहुँ सब देखले छी नइ बहिन हम सभ त एकटा टीना उठा लइ छी बुझलहु आ ओही चइल जाइ छै हमलोग के आठ नो महीना भर
नहि तऽ हमे नइ लै छियै से वही लै छियै बढ़िएँ रहै छै
हँ नहि देखियौ हँ हँ हम लैय छी हँ हमहूँ लै छी सोयाबीन रिफाइन हमहूँ लै छी एहन नइ छै कि हम नय लै छी लेकिन की कहलहुँ एके बार जे उठा लै छी न तऽ महीनामे कनी कम पड़ै छै
ह बढ़िया रहै छै बहुत अच्छा रहै छै
हँ आ देखियौ एकटा बात कहिए सखी अगर अहाँ लग मे जे भरपूर रहत तऽ कम खर्चा होइ छै ई हम देखले छी आ जे कम रहत आ नहि आ जे कम किछु रहत ओ ई एतेक खर्चा भेत एतेक खर्चा भेत की किछ कहै नइ हम जे एक केजी मांगबाई छियै इ तेल जाने छियै दसो दिन नय चले लगै छै कि कोइ पियै छै हँ आ जे टीना से निकालै छियै एके लीटर के बॉटल छै आ ओकरा मे जे निकाले छियै से जाने छियै आराम से हमरा पन्द्रह बीस दिन चल जाइ छै आब कहियौ कि ई एकेटा हाथ छै आ एके लीटर छै आ फिर भी सोच कि दस दिन के फासला रहै छै
नइ नय सही बोललियै सही कहै छियै
हँ से से हम कहे छी कि जे लेबाके छै से अहाँ एके बेर मे लिय लियो इ बेरी बेरी करके लेबे के कोनो जरूरत नहि छै हँं जे सड़े गले के सामान छै जेकरा मे कीड़ी ला लागे छै जैसे दाल छै चना छै राजमा छै इ सब के लिए आहाँ एक हक पाव आधा के जी लइ छी
ह नय नय ठीक करै छियै एके बार ले लैय छियै हम तऽ यहाँ रहै छियै ते चल जाय छीयै जहा देखे छीये सुने छीये सस्ता भेल शनिवार आर रविवार के चले जाइ छीयैे वहाँ हमर गाम के कोइ एगो स्टाफ काम करै छथिन न ताहि खातिर हमरा पता चल जाइत छै
आ नय सखी देखियौ अहाँके लगमे ने छै से अहाँके सुविधा अछि हँ अहाँके सुविधा छै आ हमसभ दूटा बच्चा ल कऽ आ रोज रोज जायमे जितना के बाबू नै ओतना के झुनझुना के बजेते मान लियो हम जाइमे सौ रुपैया के तेल हम जे खर्चा करब हँ अहाँके तऽ पाँचो मिनट नय लागै छै तऽ वही तो अहाँके पाँचो मिनट नय लागत अहाँ पहुँच जेबै लेकिन हमसभ के छै कि आधा घंटा के रास्ता छै सौ रुपैया के तेल नइ जरेबै कि सौ रुपआ के सामान हम लेब आँ तऽ ओ कोनो नीक बात नहि छै से से एके बेर ले लेइ छी हँ एके बेर ले लेइ छी एकदम निश्चिन्त रहै छी फिर महिना डेढ़ महीना ह डेढ़ महीना पने दू महिना सखी एगदम आराम से चलै छै हमर राशन पानी के सामान किछ किछ घटै छै अगर तऽ ओ ले लै छथिन ई लग म एकटा मोहल्ला मे छै दुकान हँ
नजदीक छै
आ
नजदीक मे छथिन दुकान
हँ मोहल्ले मे छै
आ तब तऽ ठीक छै छोट मोट सामान लायके खातिर तऽ ठीके भेलै
आ देखियौ कहल जाइ छै ने कि मोहल्लो मे नइ लेबै अहाँ तऽ ओहो नय छै नीक बात
हँ ई बात तऽ छै
केकरो भी आसरा लागल रहे छै न कि हँ ई मोहल्ला मे रहै छै त हमरा से नइ लै छै तऽ बौआ लेल सबसे ह तऽ सभ ले लै छी चिप्स कुरकुरे सभ ले लै छी आ सौ दू सौ के सामान हमसभ लेते रहै छियै
ठीक करै छियै अहाँ
अच्छा सखी ई बच्चा सभके गर्मी छुट्टी बढ़ गेलै की
बड़ ब गर्मी छुट्टी तऽ बढ़ गेलै हनामे हमर बच्चा सभके
आ किया जय
प पच्चीस क क ई कुनचिज कहे छै पाँच तारीख खुलतै
ऐ जानै छियै हमर छोट बेटी के आइ ए स्कूल खुल छलै बुझलहु अ फी कल से हँ कल से बाइस तारिख तक बढ़ेले छै
फिर सबके बंद होतइ स्कूल त इहो बगल मे छै बगल मे छै छलै ने दूगो बच्चा ओकरो स्कुल खुल गेले छथिन लेकिन ओ अयलै हि ना प्रयागराज से ओकर प पाहुने रहै छथिन तऽ ओकरो स्कूल बंन्द भए गेलै कलसँ
ओ डी सी के ऑर्डर निकलल छै कि
ई ते नहि पुछलियै बहिन हमे लेकिन सुनले रहे की आंटी स्कूल बंद भए गेल
हँ हँ जाइ छियै ल एकटा छथिन मोहल्ले मे ओ मास्टर छथिन सरकारी मास्टर जाइ छियै हुनका से पूछ लै छी ह स्कूल से पूछ ले छी कि डि सी के ऑर्डर छै आ कि आदमी अपने बंद करै छै काहे हम एकटा पै पैघ बेटी छै ओकरो बहैन जे आबै छै से से हम कनिक ई छी
स्कूल लेकिन बन्द होतै ई हमरा पूरा पता छै
नहि गर्मी बड्ड छै अच्छा की की बोलै छलथिन
कि छुट्टी बढ़ाइ देतेै
ओ गर्मी के कारण
बहुत गर्मी छलै बहुत आज तऽ बड्ड गर्मी रहै एम्हर
नहि गर्मी तऽ छै बहिन ई तो अहाँ कहबे करै छी ने
फन अहाँके हम
ठीक छै बहिन हमहुँ जाइ छी कनि आराम करब हमरो देखियौ ने थाकल लागै छै मन आ मन लागल छै थकल ठीक छै सखी हम करै छी कॉल
ठीक छै